हरिओम दीदी।
हा। हरी ओम ॿेटा।
अचे वई थी आवाज़ अचे वई थी।
हा, हा, अचे थी आवाज़ु।
ॿियो छा पिया करो?
बसि वेठा आहिनि चांहि ता पियऊ।
अच्छा देरि कई तवं चांहि में सते लॻे।
हा बसि हाणे। मन थियो त हींअर ई चांहि का काढ़े पीतीसीं छोजी नलका अची विया न।
अच्छा। शाम जो ईंदा तव छा तव्हांजे पासे नल।
सुबुह शाम जो ॿई टाइम ईंदो आ।
अच्छा। ॿियो। हाणे छा बसि रोटी जी तयारी कंदा।
हा। अञा समय आहे, रोटी, देरि सां कंदा आहियूं।
घणे लॻे लॻो रोटी ते पोइ?
साढा अठ थी वेंदा आहिनि।
पो खाओ कहिड़ी माल?
खां ईंदा ॾहें साढे ॾहें।
अच्छा ॿार न तव था नंढिड़ा?
ॿार ॿ आहिनि न नंढा।
अच्छा। उहो बि देर सां खाईंन आहिनि पोइ?
न त हुननि जे लाइ ठाहे ॾिनई न हींअर नाश्तो।
अच्छा।
अ न पोइ ॿिननि ॿारनि खे खाराए छॾींदाय ऐं असां खान खाईं हा, असां लेट खाईंदा आहियूं।
अच्छा। अच्छा सही आहे ॿियो छा कंदव हाणे?
हाणे बसि हींअर वेठा आहियूं सोचूं था पयां। ही छा कयूं भाॼी, भातियुन मुंझाए छॾियो आ।
रोटियूं सभिनि जे घर में इहो ई हाल आहे छा कयूं छा न।
हा, हा। भाॼी न ठाहे छॾियो आ।
अच्छा। ठाहींदा आहियो रात रात जो दालि चांवर वग़ैरह न ठाहींदा आहियो।
हा दालि चांवर ठाहींदा आहियूं पर असां चांवर घटि खाईंदा आहियूं।
अच्छा। अॼी त ऊहोई ग्यारस आ अॼी त खाइणा बि काननि।
हा। न चांवर घटि खाईंदा ॿ फुलको खाईंदा आहिनि। चांवर बसि थोरो अस चाढ़ियूं त चाढ़ियूं न चाढ़ियूं त न चाढ़ियूं।
अच्छा असांजा बि घटि खाईंदा आहिनि चांवर ॾाढा। मुहिंजी बस गुड़िया खाईी शौक़ु सां बाक़ी त कोई न खाईंदो आ घर में सभी खे लॻंदो आ फुल्को हुजे। दाल चावर बि करा त ऊह ई फुलको पचराईदा आहिन।
फुलका त हूअं बि पचंदा न चांवर बि थोरो चपीटी चाढ़ींदासीं फुलका त पचंदा न।
हा- हा ॿियो सभु बढ़िया, घणा ॿार थव तव्हांखे?
माखें चार।
चार ॿार तव, सभिनि शादी कयल तव?
हा चइनिनि जी शादी थी वई आ
अच्छा, पोट्रा- पोट्री बि अथव?
हा पोट्रियूं आहिनि, पोट्रो कोन्हे अंञां, अॼुकल्ह हिकु ई हिक ई ॼणें करे वेही ता रहनि पिया, चवन ता असांखे बसि थी वियो।
अच्छा ॿई गुॾियाऊं
ॿई गुड़ियायुं, ठीकु आ हाणे जीअं, न नंढियुं आहिन न हिक ॿी सालें जी आ, हिक अठे महीने जी आ।
अच्छा, नंढियूं- नंढियूं ई त तव
नंढियूं -नंढियूं आहिनि। बढ़िया, ॿियो ॿुधायो तव्हां
बसि, माखे बि ॿ ॿार हिनि, हिकु ॻुॾो आ हिकु गुड़िया आहे। घर में ससु -सहुरा आहिनि, हा बसि लॻदमि मां बी हाणे रोटी ते, मांजा वरी ॿार अठे साढे अठे तक रोटी खाई छॾदा हिनि। मम्मी पापा वारा थोड़ा लेट खाईंदा हिन, हसबैंड बि ॾहें लॻे दुकान तों ईदां हिनि हू बि लेट खाईदां हिनि। बाक़ी मां अंउं मांजा ॿार सवेल खाई छॾंदाऊं, माखे वरी देरि सां हा हां ते चढ़ंदी आ।
ॿार पुख्ता त हूंदव न, वॾा हूंदव न ॿार न
मांजा हा पंजी क्लास में आ गुड़िया, ॻुॾो ॿारहीं में आ। हा, पर मांजा ॿार टाइम सां खाई रखंदा हिनि साढे अठे नवे तक रोटी खाई रखदा हिनि।
हा, पो वरी विचारा पढ़ाई वढाई बि त कंदा न
पढ़ाई वारा हिनि न ॿार, हा हो सुमदा भली आराम सां इनि पांजी पढ़ायूं कंदा हिनि, हाणे बि पढ़ाई ते वेठा हिनि, थोड़ी देरि ब्रेक वठंदा त पो रोटी खाई छॾंदा, हीअं लॻदो आ कचरो ॾियण खां ॿार खे रोज़ जो स्नेक्स ठाहे ॾियंउं या कुछु बि कचरो ॾियुं, हिनखुं सुठो त रोटी खाई छॾंन न, और हिकदमि रोटी खाई सुम्हिणो बि न खपे थोड़ो चक्कर लॻी वेंदो तनि इनि पो पांजो यारहें लॻे तउं सुम्ह पईंदा हिन।
अॼुकल्ह केरु तो, अॼुकल्ह कोई खाए ई नथो ॿाहिरां जो हाणे त, चवनि ता बीमार -बीमार थी ता पवनि ॿार, त हाणे खाइनि ॾाढाणो घटि था खाइनि, हा
शन जे ॾीहन में त उहें बि न खाइणो खपे, उहे बि न खाइंणो खपे, छोकी ॾिसो हर कोई सफ़ाई सां न ठाहींदो आ आंटी, कोई सफ़ाई सां करे थो कम कोई नथो करे पियो न, बाक़ी पांजे घर जो त असां पांजे स साम्हूं -साम्हूं ढंग सां ठाहे व ता ॾियूंन, और बारिशनि त उहेंई तबियत सभिनि जी ख़राब थी वंञें।
हा न ॿई ॼंणां ॿार चवंदा हिनि की मम्मी घर में ई ठाहे ॾे असांखे, असांखे ॿाहिरो न ख -खपे, मां ठीकु आ बेटा ठाहे ती ॾियांव।
वरी कंहिं महिल कुवांर ठाहे ॾियेन, वरी कंहिं महिल वरी ॾिसंदी आयान मां ई ठाहे ॾियांनि। हा ठीक आ, मां रोटी कंदी आहियां न बेटा मंझंदि जी
अच्छा, मंझंद जी तव्हां ई कंदा आहियो?
हा मंझंदि जो मां कंदी, छोकी मुंजी हिकिड़ी नूंहं बैंक में आ
अच्छा।
अऊं, उहा सुबुह जो वेंदी आह, अठे बजे त राति जो अठे बजे ईंदी आह।
अच्छा। पोइ ॾींं जी रोटी तव्हां निपटाए छॾदा आहियो। पोइ राति कॾी उहा कंदी हूंदी?
कान ते वेंदा आहिनि, साढे ॿारह ताईं निकिरी वेंदा आहिनि ॿारहें साढी ॿारहें, त वरी मां चवंदी आयां जेसीं उथनि- उथनि, वरी सिनान कनि
हा स इ आहे न
अ
हा अञां वॾनि, वॾनि जे हथ में अञा वधीक सुठो टेस्ट हूंदो रो जो बि चेइनान ना
ठीकु आह, हा ॿियो छा।
हा- हा, न- न, असां त सभु कंदा आहियूं मिली- जुली करे रखदा आहियूं असां त।
हा, न त इअं बि कराईंदा आहिनि, कराईंदियूं आहिनि हो बि, पाण चयोे मां सोचींदी पाण सिनान- विनान त कनि, पाण त फ्री थियन। अॼुकल्ह नंढियुनि जो हथ कींअ आई बाबा, लम ठम ल थ म
परसाद सा पंजे मां त उथी वेंदी आयां मां जा ॿई ॿार हली वेंदा आहिनि। पोणे सतें त स्कूल ई हली वेंदा आहिनि मांजा ॿार। तैंखो पोइ पाण, पंहिंजो पाण, पाण खे टाइम ॾियूं।
हा अठे बजे वेंदी आह बैंक, त उहा वेचारी छहें बजे उथंदी आह। पर पंहिंजो टिफ़िन ठाहंसि, बाक़ी इहा आहे चवंदी आयांसि, टिफ़िन ठाहे वञ भई पंहिंजो, पो सॼो ॾींहुं मां ॾुखी आहियां।
हा सही ॻाल्
पी पेंदी आहे पोइ बाक़ी हाण पोइ सॼो कमु, करे वठंदा आहियूं धीरे- धीरे करे।
रात जो खणी वरी वींदी हूंदी न उहा बि वीचारी।
हा?
राति जो वरी उहे बि पींदा हूंदा न भाभी वरी। उहो ई आह उहा बि बेचारी ॿाहर बि ड्यूटी ॾे। वरी- वरी रात जो बि उ बि
न पोइ राति जो मां वध थी सघंदो आह त मां करे वठंदी आयांसि।
अच्छा।
थ न थी सघंदो आह भई भाॼी चाढ़े वठंदी आयांसि पोइ फुलका पचाईंदी आहे, अची पाण, न त पोइ वरी कंहिं महिल लेट-सेट अचे, त मां ई पचाए छॾियां। फुल्का चईंदी अहियां छा वेई कयां, तंहिंखां‌ पाए छॾियां। खा वेई अची रोटी खाईंदि सही न अची करे।
हा सही ॻाल्हि आह, हलो परिवार इहो ई आ आंटी, हिक-ॿिए खे सम्झी करे हलणो आह न।
हा बाक़ी
हा ॿियो, सत्संग-वत्संग वेंदा आहियो न।
हा सत्संग त ईतवार ॾींहुं, छुटी हूंदी अथसि न, एतवार ॾींहुं मां, मां फ्री हूंदी आहियां।
अच्छा, कल, कल्ह, कल्होको ॾींहुंँ तव्हांजो फ्री अथव
हा, एतवार ॾींहुं फ्री हूंदी आहियां मां, सत्संग ते वञां। अऊं वरी पाण रोटी- वोटी पाण ई कंदी आह मां न कंदी आहियां।
अच्छा कल्ह तहां, कल्ह तहां अंकल सां घुमी ईंदो। त अंकल सां घुमी ईदांअ खणी।
हाअ अंकल शॉप ते वेंदा आयन न दुकान ते वेंदा आयन।
संडे थोड़ी घोलदा हूंदा।
अ दुकान जनरल ॼी दुकान आ न खोलींदा आयन न।
अच्छा अंकल खोलदा आयन संडे ॾी ॿि। अच्छा पो चक्कर लॻाइण केॾी मल वॼो इ बाक़ी।
रात ॼो।
रात ॼो वेंदा आयो।
हा रात ॿि न चक्कर हा।
टाइम मिले नं जैंटसन खे।
हा जेमल टाइम मिले तेंमल चक्कर लॻाइण हली वेंदा आयूं।
हा सई ॻाल आ तांॼे पासे आये घुमण ॼी जॻयूं आयन।
हा आयन हिते ॿि आयन न। मंदिर आयन हा बढ़िया-बढ़िया आयन मस्त।
बस बढ़िया ॿयो तां छा सॿिन कुछ सुठो ठाईदा आयो।
असां सुठो छा ठाघदा आयूं जेके अॼुकल सिंधी भाॼियूं हलन ती पयूं। बिहन ॼीयु।
अच्छा बी बी ॼी चिप्स ठाईंदा बी ॼी चिप्स ता ठाहन न अॼकल त सभणा बी। चिप्स खाईंदा।
न उयो मां त न ठाई आ।
ह अॼकल बिह ॼी ॿि चिप्स ता खाइन उहे सॿ ॼणा शौक़ सां होटलन में वञी ऑर्डर कंदा तव। अढाई सौ अढाई सौ ॼी त छड़ी उ थी शइ अची वञे कंदा छा छड़ो कदू कश करे। छड़ो बिहन खे कद्दूकस करे सनो सनो।
हा
चिप्स वारे सांचे में।
अच्छा
पो ॿ मिंट लूण जे पाणी में पिसाए रखंदा आयन थोरी देर पो वरी कपड़े ते वाखो करे। पो उनखे सुठो तरंदा आयन बढ़िया।
उहो त सुकाए आ न बीह असां त।
न-न चिप्स-चिप्स बी ॼी चिप्स अॼकल होटलन में मिलंदी। तव खाइण खां वधीक ऑर्डर कंदा तव।
अच्छा
हो ॿि ॿुधायो थी न घर ते जीअं असांजी पो नमक वारे पाणी में सनी-सनी। चिप्स वारे सांचे में कतरन करे। पो लूणु वारे पाणी में पिसाए रखो थोड़ी देर।
अच्छा
पो उनखे कपिड़े ते वाखो करे पो तेल में तरयो। पो मथो कारो नमक, चाट मसाला, पेरी-पेरी मसाला हे सॿ। अची करे जयो मतलबु ॼी ॿार खाईंदा आयन शाम ॼो स्नैक्स।
हा
हे वञी करे होटलन में ऑडर करूं ता त टे सौ, साढा टे सौ रुपये ॼो बिल थो अची वञे।
हा पो चांये वणे चांये न वणे।
न न सुठा लॻंदा अथव ॾाढा न-न सुठा लॻदां तव ॾाॾा मस्त अलॻ आइटम थी वयो न आलू ॼी चिप्स सां खाई-खाई बोर थी वया न। इन बहाने बी ॼी चिप्सा खाइन था न। हा सुठा लॻंदा अथव बढ़िया। हा मां त कई बार, हा सुठी-सुठी लॻंद बढ़िया-बढ़िया मस्त ओड़ी जो ओड़ी माली ॾिखार हाणे त बारिश जो मौसम घिमसारो आ न पोइ वरी हर शइ घिमजी- घिमजी थी वञे कड़क-कड़क ओड़ी माल बि ईंदी आ।
हा पद त न हाणे मौसम जे हिसाब सां थोरो हाणे थोरो लॻंदो आ की भई कुझु न कुझु दाल सां कुझु न कुझु तरियउं। त चिप्स गीचो पापड़ न तरियउं।
हा असां त वरी वेस बि न खाईंदा आहिन रुखी दाल, फुलिको त उहे बि न खाईंदा आहिन। असांजी दालि सां तली सब्जी त हलदी- हलदी आ।
हा सब्जी त हलंदी आ दीदी। पर तू उन सां गॾु वरी ॿार चवनि ता की मम्मी थोरी सी चिप्स बि तरे ॾे।
हा वाकई में बि चिप्स खीचो सॼो ॾींहुं खपे सिंधियुनि खे पापड़
सिंधियुनि जे लाइ फेमस ई त इहो ई आ न ॻीचो पापड़।
उहो ई आ न हुनजे बिना रोटी अंदरि न थी वञे पई।
हा।
हाणे त वरी अंब जे पोइ थो सभु चरिया लॻि पिया आहिन। सारा दिन आम काटो, आम काटो आम काटो।
अच्छा।
तां जा खाईंद अथव ॿाार शौंक़ सां अंब न?
हा आम त खाईंदा आहिन पर हाणे चवनि था की हाणे नाणींदासीं, छोजी मौसम ईअं आ न। ख़राब था अचनि त ह हाणे न खाईंदासीं।
कीड़ो लॻी वेंदो आहे न। अंबनि ते बि कीड़ो लॻी ते वञे। हलो।
हा चओ।
हा उहो ई माखे लॻो विच में अलाए आवाज़ बंदि थी।
हम हलो, नेटवर्क जो प्रॉब्लम हूंदो।
हा रही रही करे अॼु थोरो मौसम हेॾो लॻो पियो आहे हवा हले थी न त तॾीं करे मथां थींदो हुजे।
हा हले थी न हवा त।
हा तां ॿाहरि वेठा आहियो अंदरि वेठा आहियो कमरे में?
न ॿाहिरि ई वेठा आहियूं ॿाहिरि।
ॿाहिरि ई वेठा आहियो। अच्छा पर बरामदे में वेठा आहियो। तांखे अड़ोस पड़ोस सभ सिंधी थव अलॻि अलॻि माण्हू आहिन?
अञा आहिनि ॿ टे घर आहिन ॿिया घण‌ई। हा।
सिंधी वधीक न थव?
न सिंधी आहिन थो‌ड़ो अॻिते आहिनि पर जिते असां रहंदा आहियूं उते ॿ टे घर आहिनि सिंधीअ जा।
अच्छा।
अॻिते वेंदासीं त पो थोड़ा आहिनि ॿिया बि घर।
अच्छा कोलोनी मंदर वंदर बि ठतल पिया हूंदव न?
हा हा माता जो मंदिर आहे न।
अच्छा।
हा मौज लॻी पई हूंदी आ ‌एकाणनि में।
अच्छा, पासे में ई तव छा?
हा हा
ॿयो, गणपति वग़ैरा रखदायो न रखदायो?
सभ, हा असां रखंदायूं। हा हा
अच्छा, पो विसर्जन, हवन बि कराईंदाओ?
हा
अरे वाह! बढ़िया, असां त ईएई रखे रखदायूं, घर ते घर घुराए, मतलब वठी ईंदाऊं, पो घर ते स्थापित कंदाऊं।
जंहिं ॾींह रखंदायूं, तंहिं ॾींह बि हवन कंदा रखंदायूं, ईंदो आ ब्राह्मण र रखी वेंदो आ, अएं जंहिं ॾींह वरी आख़रीअ में बि जैं महल पो हवन करे, पो विसर्जन कंदायूं।
अच्छा, ब्राह्मण ही कंदो तव, हो बि?
हा हा, उहोई कंदो आ, अची करे।
अच्छा, पो मौरत जे हिसाब सां कंदा हूंदव न सभ कम?